की हाल छै
ठीक छै
आओर सभ बताउ खाना पीना बनै छै
बनै छी अभी कई का देरमे जाइम बनाबे
ओ आओर सभ बताउ आओर सभ नीक छै ने
हँ आओर सब तऽ ठीके छी आओर अपन अ हाँ अपन कहल जाउ अहाँके समाचार सब नीक छै
हमरो नीके छै आओर सभ की की खाना बनै छै अहाँके न आज
अभी तऽ हम खाना अभी तऽ हमरा नहि छै पता किया की की खाना मे बनैत छै तैा देर बाद जायब हम तऽ बनायब तब पता चली कि घरमे काका सब्जी बाग काका ने बा ए ल अभी तऽ हम कुछो ने क सकली अहा के कथि बनेै छै
हमरँ कहली आइ तऽ हमरा कने माँसाहारिए बनै छै अहाँ की की नाश्ता कयली हे शाममे की बनयली हे
आज तऽ हम शाममे मैगी बना क खयली हे
ओ आओर सभ बताउ आओर सभ नीक छै ने
ह आओर सब नीक छी आ हँ हँ मन से पूछल लग की अ जामाम के नातमे
अहाँके कैसे बनाबै छी मैगी
आहा के मैगी बनाबी न आला
आबे लए लेकिन अहाँ कैसे बनाबे छी मायके तनिका शेयर करियौ ने
आज हम मैगी बनली है ज्यादा न बस दूध बनले रहली तऽ एगो प्याज काटके मीडियम मे रख दी ओकरा बाद गैस चालू करके क चरा के ओहिमे तेल रखके हल्का जितना भर आहाथ मैर्गी बनाबे के बा उतना तेल रखके जब तेलबा गरम हो गेलक हऽ तऽ ओ जो प्याज काटले रहली हऽ ओकरा डालि देली हऽ ओकरा बाद जब तिका प्याजके रङ्ग जब थोड़ा पीला पीला लागे लगलक हऽ आ थोड़ा गलि गेलक हऽ तब ओकरा बाद क कयली हऽ ओहिमे हल्दी निक अहाँ के पास जथी जथी मसाला बा ओ डाल के ओकरा बाद ओहिमे पानी डाल देली हल्का जब ओ मसाला भुजा गक तब ओहिमे मैगी रख के पानी डालके तोप देली छीपा से आ जब ओ पानि सूख गेलक तऽ मैगी हो गेललक तब उतार के छीपा मे रख के खा लेली ऐसे हीे हम मैगी बनावली
अच्छा अहाँ त मैगी बनाबै छी हमरा बड्ड नीक लागल हम पहिले बनाय कऽ देखब
अहाँ कैसे मैगी बनाव ली अहाँ अपन मैगी कता रेसिपी बतायम
हम तऽ बड़ तरीकासँ मैगी बनाबै छी कए गो तरीका बाँटय हम अहाँके एगो तरीका बना बताबै छी अहाँके कोन तरीका बताय ओ शिमला मिर्च वाला मै अणडा मैगी कोन तरीका अहाँ जानब हमर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
अण्डाके की करब पहिले तऽ मैगीके उबालि द दू फेर उबालके ओकरा छैन दू आ फेर ओहिमे पियाज तेल रखिक पियाज टमाटर सब रख के मिर्चाय के फोरन दे के पियाज टमाटर रख के आ फेर ओमे की करब ओ मे सब मसाला डाल के जे अहाँके मन करत निमक आ ओ मे फेर से अंडवा के फोर दो एगो दूगो दूगो अगर मैगी बनाबै छि त दु गो अंडो रख सकिले हा हा काचे हुँ हँ मसाला एगो बियो के ओ उबालियो के खाय त काँचो तऽ एगो काँचे ले के राख दू
तऽ उबाल के रखम तऽ ठीक तोड़ मोड़ क ओकरा रखम ए महिय करके
पड़ उड़के लेकिन ज्यादा सही रहत कि बिना मतलब कि अऐसे ही अणडाके राखू तऽ ओ भुर्जी जैसन हो जाय जैसे अंडा के भुजिया नहि बन छै वैसे ही तऽ अण्डाके फोड़ कऽ फेर ओकरा प्याजके तरीका भूजि उज के आओर फिर ओहिमे मैगीके रख दू मतलब मैगीके मसाला तब मिलाके आओर ओ सुखले अच्छा लगै छै एकदम सुखले तायस पानी मे ओ मे पानी त
अच्छा तऽ जब मसलवा जब अथी होके लागेला मतलब जर टाइप के हो जा त ओहिमे तऽ हल्क पानी रखेब
नहि ही ज़्यदा जरल टाइप के कै हो जाय अंडा फोर के रखब न धीरे आँच पे हँ तऽ ओ सुखले नीक लागैत छै खायमे बड् टेस्टी लगैत छै काहेकि ओहिमे तऽ काँचे अंडा रख फोड़िक तऽ ओ पूरा मैगीमे सटि जायत बड टेस्टी लागे छै
अहााँके रेसिपी हमरा बड़ा नीक लागल कले हम ओ बना के ट्राइ करब कि कैसन लागल अंडा वाला मैगी अहााँके रेसिपी बड़ा नीक लागल हमरा
पनीर रोल कहियओ खाए लै छी अहाँ घरपर बनाए लै छी पनीर रोल
पनीर रोल हँ हमरा तऽ बनाबे आबे लए पनीर रोल
अच्छा हमरो आबै पनीर रोल हमहूँ एक बार घरपर बनाए लै छलियै तऽ बड्ड नीक बनल छल बड़ नीक लागे रह खाायमे आओर सभ
आओर सब ठीके छै अहाँ ता अपन पनीर रोलके रेसिपी बतायब पहिले हमर रेसिपी सुनलू ह पनीर के सब्जी बना दू आ आ मैदा कियाटा सान के रोटी जैसन पका दू आ उहे पनीर के सब्जियो में रख के लपेट के खा लू हम कहै तनी कि पनीर के जेसे सब्जी बनेेले ने ओस हे बना दू ओकर बाद आटा मैदा के आटा सान के आ उ रोटी जेसे बड़का च क दू उमें पनीर के सब्जी रख के आ गोल गोल कर के खा ल तऽ नहि हो जाइ
नहि हम तो ऐसे न ब बै छी हम तऽ पनीरके सब्जी ओ तऽ पनीरके सब्जी हो गेल हम फदा क मैदाके पहिले सानलहुँ एकदम अच्छा से आ फिर ओ ओकरा कर बाद पनीर काट लू ओहिमे शिमला मिर्च लम्बा लम्बा काटि कऽ आओर फेरसँ प्याज लम्बा लम्बा काटि कऽ आओर फेर उसमे ई फेर ओकरा ने तयिका ई फ्राइ करलहुँ शिमला मिर्चके आ फेर आ प्याज के आ फिर ओ पनीर जे रखले छियै मै् करय लागियौ हममे दाही ओमे दही हल्का सा आ ओहेमे की बोलै छलियै मसाला लहसुन अदरक रख के आ तरिका द लग छोड़ि देब आ फेर ओहिमे की करब फेर जेब तााादर शिमला मिर्चके भूजब तऽ उहमे पनीरोकेँ रखि कऽ आ सभके एकके साथ फ्राइ करि कऽ सॉस टमाटो सॉस सेजवान चटनीसभ रखि कऽ आ मििलै दू त एकदर भुजात ओकरा बाद गैस बन्द कर दू फेर रोटी बड़का बड़का मैदा वालला तावा पे सेे दलू आ फिर तवा पे सेे दू आ फिर ओहिमे ऐसे रख दू लम्बा करके आ मोड़ के फिर एक बार औरो से द दू आ जे खायायम ओकरा अथिी सौसके साथ चाहे मेोनीजके साथ या मेोनीज नहि ख तऽ हम तऽ दहिएके साथ अच बड़ नीक लागल खाय मे हमरा तऽ ठीक छै अहाँ से हम बाद मे बात करब जाइ छी
ठीक हमरो खाना बनाबे के ब लेट होइ छै हम बात करब बाद मे अहा के रेसपी अच्छा लगल